हेलो हेलो
की हाल समाचार छै यौ रविन्द्र जी
हँ हँ ठीक छै यौ हाल समाचार अहाँके की हाल समाचार ए
हेलो रविन्द्र जी
हलो
की हाल छै आओर सब बढ़िया ने
हँ हमरो ठीक छै हँ हँ हमर ठीक छै अहाँकेँ
हमरो ठीक छै आओर सब बढ़िया यई ने
हँ यौ रविन्द्र भाई ठीक छै हँ सब ठीक छै अहाँ कहियौ हँ हँ सब ठीक छै यौ
हमरो ठीके छै
तब अहाँकेँ ओ दोस्त जे रहै आसतोष केँ हाल समाचार केहेन छै की हाल सम
की सब होइ छै हा - हाल समाचार ठीक हँ
हुँ सुनलअ हे जिम स्टार्ट केलक यऽ दोस्त
केँ अस केँ दोस्त
आस्तोस दोस्त अहाँकेँ
ओ जीम स्टाट कलक हे
तऽ अहाँके दोस्त अहाँकेँ नय पता अइ
से तऽ पता हते अइ जि - जिम स्टार्ट केलक ए
हँ
ओ कते उ कते वजन तजन उठा लै छै
हँ बाबू उ जे यऽ आसतौस ने सौ किलो एक हाथे सौ किलो
की कहलियै
एक हाथे सौ किलो
ओ बहुत
बॉडी छै बॉडी छै आसतोस भाई केँ तऽ
अ ओ
हुँ तब भेल खाना पीना
नाय यौ अखन नय भेलैय यौ हेतै आब कनी देर मे हेते खाना पीना अखन नय भेलै य अहाँकेँ भेल कछु नास्ता पानी खाना पीना
एखने गेल रहू तऽ कनि समोसा खेलहुँ हे
हँ
आब जैब आधा घण्टा मे कनि खाना पीना खैब
ओ
हुँ
नय नय ठीक एय
ठीक छै ने
हँ नय - नय एकदम बढ़िया
तऽ सुनयमे आयले गाँंव गेल रहुँ अहाँ
गेल रहियै एक दू दिन तीन दिन लऽ पूजा सभ रहै घर मे फेर ओहिके बाद आबि गेलियै अहाँ गेलहु कि नय
हम गेल रहौ हमर गेला बर महीना भर भऽ गेल
ओ
हुँ
तब आइ दिनमे की भेलैए खाना पीना
आइ तऽ नॉर्मल खिचड़ी चोखा रहे पापड़ संग
ओ
ठीके रहे कोनो एहन नय रहै कि नय खाय वला रहै
हँ यौ एक दिन मे एक बार नॉर्मल खाना खायके चाही
हँ
हुँ
हुँ अहाँके की भेलै खाना
हँ हमरो उएह भेलै भाते दालि भुजिया रहै
तरुआ पापड़ नय तरुआ पापड़ नय भेलै बाबू हेलो यौ रवीन्द्र भाई आबाज नय अबैये यौ